हलो
हलो
हलो केहन छी
नमस्कार
नमस्कार हेलो कोना छै
हम ठीक छी अहाँ कोना छी
हमहहुँ ठीक छी बहुत दिनक बाद बात भहि रहल अछि
हँ आइ काल्हि काज कामे एते व्यस्त रहैत अछि जे नीक जकाँ गप करबाक समय नहि भेटैत अछि
सही कहलहु अच्छा एहि परिवारक विषयमे किछु गप्प करैत छी
बहुत नीक विषय छै आखि परिवारे तऽ मनिष
हँ आने हँ हँ बिलकुल अहाँके परिवार मे कतेक सदस्य छथि
हमर परिवार मे माता पिता एकटा भाय एकटा बहिन आ हम छी
अच्छा बहुत नीक सभ गोटे एकशंग रहैत छै कि अलग अलग
सभ गोटे एक सङ्गे रहैत छी
ई तऽ बहुत सुखद बात अछि आ काल्हिी बहुत परिवार छोट छोट भहि गेल अछि
हँ मुदा एक सङ्गे रहबाक अपन आनन्द छी
किएक नहि जखन परिवारक सभ सदस्य एक सङ्गे रहैत छथिन तखन शुख दुख बँटबाक सरल भय जााद छी
बिलकुल जे कोनो समस्या आबि जाय तऽ सभ मिलि के समाधान निकालै छथिन
हँ अहाँके परिवारमे सभसे बेसी अनुशासन प्रिय के छथिन
हमर पिता
अच्छा
ओ सब भलाइ के लेलन सदिखन सजग रहै छथि समय मूल्य बुझबैत छथि आ परिश्रम करबाक प्रेरणा दैत छथि
ई तऽ बहुत नीक बात अछि अहाँके परिवारमे सभसे बेसी स्नेह के करैत छथिन
माता
नहि ओ तक तो अधिकांश लोकक एके रहत
ह ह सइ कहिलु
माता सदिखन परिवारक सभ सदस्य चिन्ता करैत छथि
हँ हम कतहु बार रहियै तऽ दिनमे एक दू बेर अवश्य फोन करैत छथिन
माँता के स्नेह तुलना ककरोसँ नहि कयल जा सकैत अछि
एकदम सही
अहाँके बाल बाल्य काल कालक कोनो पारिवारिक स्मृति अछि जे एखन धरि मौन पड़ैत छ
बहुत रास अ
एकटा सुनाउ
जखन हम छोट रही तखन ग्रीशमवकाशमे सभ भाय बहिन एक सङ्गे खेलैत रही साँझमे सभ गोटे आङगनमे बेसीेऽ गप्प करैत रही
ई तऽ बहुत सुन्दर स्मृति अछि
हँ आइ जखन ओ दिन सभ मोन पड़ैत अछि तऽ बहुत नीक लागैत अछि
हमरो बाल्य कालमे परिवारक सभ सदस्य एक सब सँघे भोजन करैत छलहु
आबो करैत छिय
जखन सभ घरपर रहैत छथिन तखन अवश्य
एक सङ्गे भोजन करब परिवार के आरो निकट आनैत अछि
बिलकुल
अहाँक परिवारमे पर्व त्यौहार कोना मनाओल जाइत अछि
बहुत उत्साह से
विशेष कोइ कोन पर्व
दीपावली होली छठ आ दुर्गा पूजा
त्यौहारक समय पूरा परिवार एकत्र भए जाइत होइत
हँ बाहर रहनिहार सदस्य सेहो यथा सम्ूह घर आबक प्रयास करैत छथि
ओहि समय घरक वातावरण बहुत आनन्दमय भए जायइत होइत
एकदम सभ मिल क तैयारी करैत छथिन भोजन बनबैत छथिन आ बहुत गपशप होइत छथि
परिवारक सङ्ग बिताओल समय वास्तवमे अमूल्य होइत अछि
हँ जीवनमे धन दौलत बहुत आवश्यक अछि मुदा परिवारक स्थान सभसँ ऊपर अछि
ई बात हमहुँ मानैत छी
परिवारक सहयोग रहलासे कठिनसँ कठिन समय सेहो सरल लागैत लगैत अछि
बिलकुल सही कहलियौ
ह परिवारक सहयोग जीवनमे बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल जखन कोनो कठिन परिस्थिति आबैत अछि तखन परिवारक सदस्य स पहिने सङ्ग थाढ़ रहैत छथिन
ई बात पूर्णतः सत्य अछि
अहाँके परिवार मे निर्णय कोना लेल जाइत अछि
मत्वपूर्ण विषय सब पर सब गोटे मिलके बिचार विमर्श करैत छी तकर बाद से उचित हो जाइत अछि से निर्णय लेल जायइत अछि
ई त बहुत नीक पद्धति य जी
हँ जखन सभक विचार सुनल जाइत अछि तखन परिवार व आपसी सम्मान सेहो बनल रहैत अछि
अहाँक भाय बहिनके सङ्ग सम्मति केहन अछि
बहुत नीक
बाल्यकालमे झगड़ा नहि होइत छल
अवश्य होइत छल
किस बात पर
कखनोहु खेलबाक विषय पर कखननो छोट छोट वस्तुएके क लेकर
ई तऽ लगभग प्रत्येक परिवार कथा अछि
ह मुदा ओसभ झगड़ा बहुत देर धरि नहि चलल छल
भाय बहिनक सम्बन्धमे स्नेह आ अपनापन विशेष होइत अछि
एकदम सही जतेक झगड़ा हरिक आवश्यकता पर लापत सभ एक दोस्त सब् रहै छथि
अहाँके परिवारसँ की की सीख भेटल
बहुत रासपर जे प्रमुख बात कहब तऽ सबसे पैग सिख ई भेटल छैय जीवनमे ईमानदारी आ परिश्रम बहुत आवश्यक अछि।
ई तऽ अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा छैय।
ह हमर माता पिता सभ एखन कहैत छथिन जे परिश्रमक कोनो विकल्प नहि होइत अछि।
सही कहलनी
आ दोसर सबहक सम्मान करबाक चाही।
ई गुण सेहो परिवारस सीखल जाइत अछि।
बिलकुल परिवार मनुष्यक पहिल विद्यालय होइत अछि।
बहुत सुन्दर बात कहिलू
अहाँ परिवार ल कोनो एहन परम्परा अछि जे प्रत्येक वर्ष विभावक के आइब क
हँ पर्व त्योहार अवसरपर सभ सदस्य एकत्रित होयबाक प्रयास करैत छथि।
ई त बहुत नीक परम्परा अछि।
आर जखन कोनो विशेष अवसर होइत अछि तखन सब मिलीके भोजन करैत छी।
एक कई भोजन करबाक आनन्द अलग होइत अछि।
हँ ओहि समय बहुत रास बातचीत सेहो भय जाबैत अछि।
ह अब लोक सब व्यस्तता के कारण एक समय कम बेसी
ई बात सही अछि मुदा परिवार लेल समय निकालब आवश्य अछि।
हमहुँ एहन मानैत छी।
अहाँके परिवारक कोन बात सभसे बेसी प्रिय अछि
हमरा परिवारक एकता बहुत प्रिय अछि।
एकता रहलासँ बहुत रास समस्या अपने दूर भए जाइत अछि।
हँ जखन सभ सदस्य एक दोसरा सम्मान करैत छथिन आ सहयोग करैत छथिन तखन परिवार सुदृढ़ बनैत अछि।
अहाँ विचारमे सुखी परिवारण पहचान की अछि
हमर विचारमे चि धन प्रेम विश्वास आ सम्मान हो से परिवार सुखी होइत अछि।
बहुत सुन्दर उत्तर
धन अवश्य आवश्यक अवश्य अछि मुदा केवल धन से परिवार सुखी नहि भई सकत अछि।
एकदम सही
परिवार मे आपसी समझ आ सहयोग बेसी महत्वपूर्ण होइत अछि।
हँ जखन सब सदस्य एक दोसरा भावना के आदर करै छथि तखन सम्मध मजबूत बनैत अछि।
हँ परिवारक सङ्ग बितबेल कोनो विशेष सम्मान पड़ैत अछि।
बहुत रास छन मोन पड़ैत अछि।
एकटाऽ सुनाउ
एक बेर सभ परिवारक जन एक सङ्गे घूमेय गेल रही ओहि यात्रा मे बहुत आनन्द भेल छल सभगोटे एक सङ्गे समय बितलै। बहुत कप सप भेल आ बहुत सुन्दर स्मृति बनल
इह छन जीवन भर मनमे रहैत अछि।
बिलकुल
अछि जे परिवारक मत समय बितला सर्पष्ट होइ अछि।
हँ जतेक अनुभव बढ़ैत अछि ततेक परिवार मूल्य बुझाइतइत अछि।
की कहलौं
अच्छा आइ परिवारक विषयमे बहुत सुन्दर चर्चा भेल।
हमरो बहुत प्रसन्नता भेल।
फेर कखनो आन बिषय पर गप करब।
अवश्य
सभ परिवार जन के हमर प्रणाम कहब
अवश्य कहब
अहाँ सेहो सबके हमर प्रणाम जनय
निश्चय
ठीक अछि अब चलैय छी
ठीक अछि
पुनः बात होयत
अवश्य
नमस्कार
नमस्कार फेर कखनोहु समय भेटाइ तऽ कॉल करत छी तके